हेलो हेलो अहाँ कतयसँ बाजि रहल छियै
हमे दरभंगा से बाजि रहल छियै
ह की नाम भेल अहाँके
हमर नाम अंशु भेल
त ब ओ
अहाँके की नाम भेल अहाँ कतऽ
हमरा तऽ आ समस्तीपुर से बाजि रहल छी
अहाँके देश सुनाई दैया क हम कखन पुछली कि कहाँ से बाजि रहल छी
नेटवर्क के प्रॉब्लम छै अवाज दडा फरेश आै छै हला
नहि हमरा लगल कानमे दिक्कत आर है
ओ
आँ
हेलो कर रहे है आपको पाँच बजे रुपआ फोन किसी से बात कर रहेै हेलो
बोलूना
की कर रहल छी
जो हिन्दी बोले आबै हइ
नहि ई एकटा फोन आ गेल छलै बीच मे तऽ सब बोलाबै छलै तऽ सब आदमी से सब रंग बतििया ले छलियै
ओ